हेलो
हँ
की हाल चाल छै गोर लगै
ठी खूब सोहागवती पुत्रवती जुड़ायल रहू ठीक छी
हँ ठीक छै अहाँ सभ सब ठीक ठाक हँं सब ठीक ठाक छैथ
झा जीे के कहू आ
ओहो ठीके छथिन कनि पैर मे चोट लागि गेल छलनि आब ओहो ठीके ठाक छन देखेलखिन हेँ कनि एक्सरे तेक्सरे भेल छलनि आब ठीक छथिन आओर लियन भोजन कतय कतय छै
लियन बजान त अहाँ के उपनयन सब एखन बियाह सब चालू भ गेल न त सौसे तखन लिआने बजाने आ बड़की काकी सब त अहाँ के लियान करिते छथि चारि पाँच दिन भ गेलनि हुनका अयला
हँ एली गाम एली
हँ गाँव मे एलीयो ओतिये एत नहि एली ये सासुर नैहरा एयली हे हँ भतीजाके छैन भतीजाके छैन माय जग करै छथिन
अच्छाऽ कसगर करतैवता छन ने
बढ़िआँ छैन तऽ बढ़िआँ मोन लगै छैन
हा खू हेबो करतैन इनामो मकरामे खूब हेतैन ने खूब चीज भेटतैन
त सेह छैन ने हमरा कतौ नै हमर खतम कर बुझै जखन मोन खराब छै ने तै दुआरे सौसे बंन्द भऽ गेल छै कहानी
हँ नै हेअत हँ जाउ
हँ हँ आमदनियो के कहानी खतमे छै आ खर्च चलू खर्चो ने छे अखन दोसरे मदमे बहुत खर्च भ रहल छै न
हाॅं हाॅं
त उएह सब अयहे अहाँ के अओर सब जाय ताय भ गेलै
ने चाय नै भेले या चाय ये रौद कते छे आ कते गर्मी बाप रे बा
बाप रे एते रौद जे कतौ निकलल नै होइ छै मैं बौआ
नै एको रती नै निकल छे आ तै मे की होइ छे भराई जे छे से बालू बला मैट पडे छै से त आरो धीप के आयग भ गेल छै एक रति पैर राखे के मुन ने होइ छे कतो नै
जया दा
भैर दिन होइ छे जे पंखे तर मे बैसल रही ओय मे अपना सभ के गुजारा जा सकै छै
नै कतो नै गुजारा जाय सकेय अपने सब
आ पंखा तर मे जे बैसल रहबे हा ठिक छथिन सभ बूढ़ पुरान के त बुझलेै किछ नै किछ त हरदम होइते रहे छै नै ओहि सभ मे ने कमी छैन से एखन कनि देहो धरा लेलखिन हा आम छे न
हा
अखन आम त जस जस ल लेलके यए सभ के
अहूँ सबके ऐना आम
हा हमरो सभ के आम छै हमरो सबके आम आमके गाछ जे छे ने से घरे अंगना मे गाछी छै ना अगना मे दुरूखा मे त आ तोराइ छैहे ने इम्हर आम पायक पायक के खसबे केयल से
अ हॅं हॅं त अपन बीछो में नीक लागल मोनो लागल
नीक लगे छै एक रत्ती हवा बहे छै कनिको अखन त हवाके खैर काजे नै छे त छत पर खूब खसल अंगना में गली मे आ खूब छै खाय जो खूब आम छै भले आब दस दिन के बाद ख तम भ जेते अखन दू महिना से करीब चैल रहल छै एको र खरीदे लै य नै कहियो गोटा किलो खरीदा गेल ओ बात अलग छै
जहन गाछ छै तन खरीदै के कोन काज छै
यै काकी गाछ बहुत नै छै गाछ गैन गुथकेँ चारटा पाँचटा हेते लेकिन फड़ले खूब खूब फड़ल छै चारटा पाँचटा से बेसी गाछ नै छै नै कटहर कऽ गाछ नै नै कटहर अइ नै लिची अइ से सब नै ए
त ऽ मो मोले खैइत हैब तहन लीची कटहर सब
हऽ हऽ ओ सब मोले सेहनता वला चीज हऽ जामुन केँ गाछ छै जामुन खूब फड़ल अय खूब खायई छै जामुन एबे तऽ तारकुन कहियो नै खेलो
किए
तारकुन नै भेटै छै एकदिन गेलो रहथिन मधुबनी तऽ पुछलखिन तऽ कह कन दू सौ रुपैए कहलखिन जे ठीक छै काज जे रहनि मधुबनी में से कऽ लै छी घुरब तऽ लऽ लेब लेकिन ओ तऽ लै वला कऽ कमी रहै छै तुरते बिका जाइ छैन न फेर घुरलखिन तऽ नै है हु
जे देखियो से देखियो तखने लऽ लिय
हऽ ह तऽ हिनका कोनो ऑफिस केँ काज छनै तऽ कहलखिन जे ई लऽ कऽ केना जैब अन्दर तऽ आब घुरे छी तखन लऽ लेब घुरलखिन तऽ ने भेटलैन
आइ एको दिन खाए लेब लबान जैन कऽ
सेहनता वला चीज छै न आ मासे केँ फल छै ओहो तऽ साल में एके बेर भेटै छै
एके बेर भेटैय छै कोहि सब बजै यऽ की
ना हँ खूब आम फरल छै न आम छै हँ आ सपाटू सेहो बड फड़ल छै ओकरो खूब खोद खोद क खसाबै छै से छै फल सब कऽ खूब गाछ सब छै
हू
आ बड़की काकी अबैत छैथ की ना ओत ई काज कऽ बाद
हँ काज केँ बाद दू दिन लै ऐथी हुनका दू तारीख केँ अथी गाड़ी छै न ओ नै छलै पहिले झोटावाला झो टो वला ओ एलखिन हे न आ ई गाड़ी स उतैर गेल हेथिन हऽ
अच्छा तऽ ओते उपनैने वला अंगना में
की दीआदनी जैधी तऽ पहिले आइब गेलखिन चाइर दिन पहिले
अच्छा
भाईजी काइल खुना ओ झोटा वला जे छलैन बाबरीबला जे अहाँ सब कहै छलियै झोटा वला अइ झोटा वाला अइ से
तऽ ओसभ काइल एलखिन है तऽ ऐत ओहो सब सभ आदमी औतैथ न ऐत
आब काज साउसो सब कऽ भऽ जेतैन तकर बादे ने जे काजे ऐल छ थिन से भऽ जेतैन तखने न एथिन दू दिन लऽ नै तऽ एखन कथी लऽ आइबतथिन
हँ एखन किया आबतथिन गमीे छुट्टी तऽ आब खतमे भेल जाइ छै
हँ हुनका सभ कऽ शौख नै छैन आबै कऽ गाम नै दुर्गे पूजा में नै गर्मिए
पूरा गर्मी छुट्टी घरे पर बितेलक बात छै हुनका सभ केँ तऽ घर अंगना ओतै भऽ गेल छैन न यै सभटा
हँ तऽ की करथिन आइब कऽ ईसभ
छथिन हऽ
आ बौआ ऐते गाम में सुविधो नै न छै बाहर सभ में अहाँकेँ सुविधा बहुत छै ए सी ए सी छै कूलर छैे आ गाँंव सबमे तऽ अहाँ गाँंव सबमे लगाइयो लेब तऽ लाइट के ठेकाने नहि य
नय किछ केने ओएह तऽ कहलहुँ आब ततेक लोकके सुविधा भऽ गेलैए वाशिंगे मशीन टामे लोक के कपड़ा खीचै छैै हमसब एक एक बाल्टी दू दू बाल्टईन कपड़ा बॉयर लै छलहुँ आ पोखर मे बैस क घाट पर खीचै छलहो आँ आ आब लोक वाशिंगे मशीन पर सिलौट लोढ़ी पर पहिले लोक मसाला पीसै छल ह आ आब देखै छियै ककरो उ ओनिय पैर मे बड दर्द करैत रहै छै कहै छै हरदम लोक हाथे पैर मे बगहे लगैय दुखाइते कतय से
पत्ता वाला मेहदी जे पीसै छलै लोक पुआ सीलौट पर कते सुन्दर ओ पत्तो वाला मेहदी चल गेल
ता लोग कम ची लेलक एना एना करिच रिच कऽ लगाबैय छलैए आब आब तऽ दू मिनट मे लोक लगबैत छै भऽ गेलै धो लेलक तक लाल भऽ गेलै भऽ गेलै आब ततेक सुख सुविधा आबि गेलैए ने तां एते बीमारियो भऽ गेल
बीमारी बढ़ि गेलै य बाप र बाप पहिले सबचीज सिलहुटे पर पिठार तक पीसैत छलै मसाला सभ आब हैत त आब तऽ लोगबा पे र मिक्सी चला लेत एकटा आम के चटनी बनायत एक रती तहुू लए मिक्सी
हँ लेकिन स सब चीजके स्वाद अलग अलग होइ छै काकि सिलौट लोढ़ी पर वला चटनी पिसियौ ओ खाइ मे एकटा अलगे स्वाद होई छै से आ मिक्सी बलाके एकटा अलगे स्वाद छै नहि छै सब मसलले जे अहाँके सिलौट लोढ़ी परवाला के तरकारी सुन्दर होयत से ओकर नय होइ छै ओ बला के हँ लेकिन अपन अपन देह मे तऽ आराम होइ छै ने स्वाद जेहन होइ ओहिसँ कोन मतलब छै, दे देह मे तऽ आराम होइ छै लोक के से छै।
हँ बीमारियो सब फैल गेलै
हँ बड बीमारी भग गेल लोक के देह मे कोई नीरोग छै, एतनी एत कतनी टा बच्चा सबके रंग बिरंगग के बीमारी भऽ गेलै चिन्नी के बीमारी तऽ ई बीमारी तऽ ओ बिमारी कतेक परेशानी भऽ जाइ छै
हँ सेह कलेत अहा के मा जे झााजी केहन भ गलन कते निक गेलखिन आ आबे काल मे जेना पैरे जाम भ गेलनि चलिये नय देलकनि
गिर गेल रह मंदिर से अबे में जे मंदिर की अपना सब के कते दूर कमे दूर छै मने दस मिनट में लोक आबि जेतै से हुनका तीन घण्टा लगलनि मन्दिर सब ओहिमे आयलै नय हनि आ ओना ह ह बहुत मने हरेक पांच मिनट पर चले छै टेम्पू आ ओ बैसल तीन घंटा मे एकटा टेम्पू नय गेलै लोक जे कहै छै ओहन ओहन विपत के समय से उठ कहऽ बैस कऽ ओहि दिन एहन भेलै जे मोबाइलो नय लऽ गेल रहथिन तीनू मोबाइल घरे मे छलैया।
आ ओ चिन्ता मे होयब जे कतऽ गेलथि।
एगारह बाजि गेल रहे राति हमर सभ के तऽ लागै छले कि प्राण निकलि जायत घरसँ बाहर लेकिन हमसभ की करबै कतय जेयबै ताकेए ल सेहो तऽ नय होइ छै तखन एल खिन ई जे अथी के होय छै ने ठेहुन के नस से घिचा गेले हमरा सब के त भेल तऽ कहलिय तऽ कहलियै य खैस पड़लियै कतो तऽ नय हम कहलिय तखन एना आ तऽ पता नय ठेहुन मे की भऽ गेल तखन फेर गेलखिन एत हड्डी के डक्टर छथिन एकटा हुनका लग मे गेलखिन फेर ओ एक्स रे केलखिन एक दूटा जाँच केलखिन आब तऽ जाँच सब ततेक होइ छै न करैत देरी तुरन्त जाइत देरी चिन्नीके जाँच केलखिन बी पी जाँच केलखिन हार्टके जाँच सभटा जाँच अप तुरते भऽ जाय छैना सबटा लेकिन सबटा ठीक कियाकि सबटा भऽ जाइ छै कोनसा कोन बीमारी उपकै छै ओ कहनाइ बड़ कठिन भऽ जाइ छै ने तऽ सभटाे जाँच केलखिन लेकिन किछ ने सभ सभटा नॉर्मले छलै तऽ कहलखिन जे ई जे छै ने से अहाँके नीच ऊँचपर पैर पइड़ गेल हैत तैं एकर नस जे छै से घिचा गेल हँ तऽ दवाइ देलखिन तकर बाद कहलखिन जहिया दर्द अहाँके कम भऽ जायत तहिया ओ किछ लगबै वाला देने छथिन जे ओ लगा कऽ एक्सरसाइज करियौ तऽ दर्द लेकिन एखन तैयओ कन्ने मने करिते छैन तऽ कहलखिन जहिया दर्द पूरा छुइट जायत तखन ओय लऽ कऽ करब एक्सरसाइज तऽ ओ तऽ एखन तऽ एक्सरसाइज नहियो करै छथिन कियाकि दर्द एखनो होइतेन छैन पैर पसारय मे पैर मोड़य मे बहुत चलै छथिन तखन तब छुटतेन तखन ओ करत हू आ चितो बड छथिन ओसभ शान्त से कखनो बेसथिन नय ओसभ शान्तसँ कखनो बैसतो नय छथिन कखनो नय ह हँ सेह छै आ सब चीजे के देखेने छी कते महगाई छै केना की केना क लोक कम खर्च मे कम
से
आमदनी में लोक केना बाल बच्चा के पाले छै केना घर चलवे छै छै से तऽ जे चलबै छै सएह बुझै छै
सएह ने आ पढ़ायए लिखेनाए काकी आब ओनाहिय होइ छै से नय बुझै छियै एक एकटा इसकुल के पाँच पाँच हजार आएह पांच पांच हजार रुपआ इसकुले के फीस भऽ जाइ छै हमरा कम आमदनी या से तऽ नय बुझते इसकुल वला से इसकुल वला थोड़बा बुतै जे हिनका एतबा आमदनी छैन तऽ हिनका हिनका फीस कम कऽ दियोन से तऽ नय होइ छै
नय
जतबा जतबा ओ सभसँ लै छै ओतबा अहूँसँ लेबे करत ओकर भेलै कि ताब भेलै कॉपी भेलै लीड भेलै पेन्सिल भेलै सभ चीज भेलै ने फेर ओकरा लोक कतो नय धरेतै इसकुलके इसकुलेके पढ़ाइमे तऽ नय बच्चा रहतै ओकरा कतहु पढ़े लए नय जेतै ट्यूशना जेबय पड़तै ने ओकरो फीस भेलै ने तऽ सबटा होइ छै तखन तऽ तहन जे लोक आ तहन समय नय बचे छै एक मिनट ने रहे छै लोक लगमे जे लोक किछु अपनो काज करतै की करतै तहन तऽ वएहमे सभटा काज करबाक छै तऽ लोक उएहमे करै छै सएह छै की करतै बिना पाइके तऽ कोइ किछ नय शुन्य छै
हँ की करबै ओहिमे करेके छै ओहिमे फेर पारो लगै कऽ छै न
जै में हँ जेना तेना
हमरा अहाँ सब केँ देखियौ हमरा अहाँ सब केँ सब दिन संघर्ष
हँ ओ बुझाय कैटते रहिए जेबै लगैअ सैह कटते जेबै हँ कने अ सब कनि उन्नैस बीस होइत जेतै हँ हँ कने उन्नैस बीस कहियो कने उन्नैस तऽ कहियो कने बीस एहि स बड बड नै बड केँ आशा करैए लोक लेकिन सैह नहीए जेका छै और रीचा केँ की हाल चाल छै रीचा ठीक छैथ
हँ ओ ठीक अइ ओहो सब एखन लग गप करै छलै अखने भेल छलै गप कहलक दीदी ठीक छै हम कहियै हऽ ठीक छियै उहै सब सभ ठीक अइ हँ बच्चो सभ ठीक छैके हुनका तऽ दस दसमी भऽ गेलैन राशी केँ हँ ओ अहाँ केँ दस मी कऽ लेलैथ बढ़िया नम्बर स
अच्छा भैयो ओते टा भऽ गेलै रीचाे बेटी अच्छा बेटा छोट छैन
हँ बेटा छोट छैन तऽ उहै सब हक बाल बच्चा बैन जै ओइ संगे हमरो अहाँ